हेलो!
ह, हँ
के कथी करेै छै?
बस अहिना बैसल छी।
ओ खाना-पीना भऽ गेलै?
हँ भऽ गेलै भोजन-पानी
कथी भेलै आइ?
आइ बनेलियै कटहर बिआके सब्जी, भात
ए सब दिन तँ कटहरेके बिआके सब्जी बना ले छियै
ह हू हू, ने सभ दिन ने बनेलियै आ बस आइ बनेलियै एक दिन ओर बनेने रहियै
ओ
हूॅं
घरके कोनो कोनो सामान सब बाज ने जे कोनो हमरो यूज करऽ वला हुअए तोरा घरमे कथी सभ हउ?
हमरा घरमे
जेना एसी, कूलर, पंखा, हीटर, मोटर
हँ हमरा घरमे फ्रिज है, कूलर हैय अ छत पंखा हैय, टेबुल पंखा हैय
अच्छा तऽ फ्रीज हौ?
हँ
कोन? कम्पनीसँ खरीदने छीही ओनाहितै सेकेंड हैण्ड?
ने कम्पनीसँ लेने छियै
ओ कते पड़ल हौउ?
बाइस हजार।
कौन कम्पनीके?
सैमसमके हैय।
हे सैमसंगके होतै तऽ गारंटियो होतौ ओहिमे?
हँ
अच्छा त फ्रीजर ऊपर में रखै छियै कि ना ओहिमे बरफ जमा क अथि सभ लेल आइसक्यू सब अथी करयके लेल
हँ रखै छी बरफ पूरा बरफ जमा करऽ लेल एहिमे ध देलीए बर्फ जे ज तऽ गाल सबमे लगली कनि ठंडा राहत मिलल गर्मी जादा रहल त
हँ ओहिस चेहरा पर चमक सेहो अबे
हँ दाना फुन्सी सब नहि निकलल गर्मी के अथि नहि असर केलक
तब त तोरा कोनो सामान उमान सब जे राति उत के रहि जाय हेतो ओ सब त एकदम बढ़ियां से स्टोर क के त राइख दैत हेबही
हम जादा बनबे नहि करै छी रहबे नहि करै आ जहंन कोनो दिन रहि गेल त ध देलो
ओ आथी सब दही वहि सब पोरकेरख छै कि नहि
पौड़ै छी एखन बन्द हइ
च्छा एखन बन्द छै
ह
आओर आ कूलर कोन कम्पनी के अछि
कूलर छै सूर्य कम सूर्या गोल्ड कम्पनी के
अच्छा त ओहो त एकदम पानी ऊपर चढ़ैया के ने पूरा पूरा
हमर लाइट वाला छै बगैर पानी वाला
अच्छा ओमे पानि नहि पड़ैत छै
चहुं उहू
जा तऽ ओ तऽ खाली मतलब हवा दै छै सएह कि ने
हँ हवा दै छी पंखा जाका म फिर तैयो अथी ठंडा हवा दै छै ओहिमे किया तऽ नीच्चा रहै छै ने
अच्छा
हूँ छत वाला पंखा सब त छत के ऊपर रहल त गरम भ गेल त गरम हवा देलक इ नीचा रहल तऽ ठंडा हवा देलक
अच्छा ओ कते रुपैआमे पड़ल अछि कू कूलर
ई एकटा कूपन आयल रहे सुहानी नाम के लेने रहिय घरे आयल रहे कूपन लऽ क तऽ कूपन मे हमरा फसल हे ई कूलर आ ई बड़का वाला साउंड बॉक्स
हे त फिरिय में भाय गेल तहन
नहि फ्रीमे नहि भेलै पाँच हजार रुपैया लागल छै
अच्छा पाँच हजार रुपआ लागल छै जाहिमे एकटा कूलर एकटा साउंड बॉ्स
हँ
तऽ
मुदायकख‌ पापा ओ दोकान मुदा जखन पा‌ दुकान मे पुछलखिन तऽ ओहि कुलहरे के कहलकै पाँच हजार रुपैआ
अच्छा नहि नहि हम ई बुझय चाहै छी जे ओ कूपन कथी लागली है खरीदने
खरीदने आर नय रहियै घरे आयल रहे ने कूपन लऽ कऽ फसे बला घर घर ने जाइत रहै ह जे कूपन में इ चीज हसत फ्रिज कूलर मिक्सचर मशीन सब जे सब रहे ने
हँ हँ
त उएह सभ रहै त उएह सभ ल क आयल रहथिन त लेलियै कूपन त फसलै
अच्छा से बात
हँ
तहन तऽ कूलर एक तरहसँ बुझियौ अहाँके कमे पाइमे पड़ि गेल
हँ साउंड बॉक्स पुछलखिन त चारि हजार साउंड बॉक्स के कहलखिन
कहलकै अहाँ लेब त तहन तीन हजार रुपैयामे द देब
अच्छा तऽ नहि हो जरूर नहि हो जरूरत तब बेच ले
तऽ नहि रखने छी कि आ सुबहके भोर क भेल तऽ भजन उजन बजैली अपने इस्तेमाल कैली अपने इस्तेमाल गेले कोनो एहन पाबनि त्योहार भेल त गीत उत सुनैत रहल तैयो चलेलिय पबनी सब रहल त ओहि सभमे गाना गीत सब बजेलियै
अच्छा पाबेन तिहार सभके गीतसभ बजेलहुँ फेर भोरक भजनसभ सुनलो
सुनलौ हँ
तहलटे नम्बर अछि ओर त मतलब ई कथि कहैत छै कूलर आ साउंड बॉक्स अहाँके जे छै से मतलब बुझयौ न सस्ते पाइमे भ गेल
भ गेल हँ
ओ आओर आ पंखा उपर मे कोन कम्पनी के लागल अछि
उपर में कोन कम्पनी के पंखा लागल अछि से पता नहि अछि
अच्छा ओ रूम मालिक लगाय के देने अछि कि लगेने छियै अपने से
रोम मालिक वला रहे तऽ हवा मे नहि आबे तऽ ओ बाला खोलि देलखिन फेर दोसर वाला लगेलखिन अपन वला
अच्छा अच्छा
हँ
तब आ गैस ओहिह केना अभी मिलै छै गैस के कनेक्शन लेने छै की
एखन बलाकेसँ लै छियै एखन
ओ तनी तऽ महंग मिलैत हैत
हँ महामारी छलै तऽ तीन हजार के सिलेंडर गैस लेलियै या आ एखन दू हजार दू हजार के लै छियै
दू हजार रुपैयामे चौदह किलो
हँ
पह पद्रंह चौदह किलो
चौदह किलो त आब तऽ बुझियौ कमे भेल जाय छै
अच्छा तऽ एकटा सिलेंडर कते दिन चलैत अछि अहाँके
हमरा तऽ एकटा सिलेंडर कते दिन चलै छै सब आदमी रहै छै तऽ एकटा सिलेंडर नैओ बेसी तऽ तू मरा टपि जाइत हे तै हमरा फुचका छनाइ छै तऽ एगो सिलेंडर पन्द्रह दिन टिके छै तऽ हेरा फेरी कऽ क लगा लेलहुँ हँ
अच्छा तऽ ओतऽ ओतऽ ब्लैक से जे खरीदे छै से कोनो एजेंसी से लै छै कि कोनो दोकनदार स लै छै सिलेंडर
नहि एजेंसीए वाला जे गाड़ी पर लऽ कऽ नहि अबैत रहैत छै
हँ हँ
हँ तऽ ऊनकेसँ लेलक
अच्छा से बात
हूं एखन दोस हजार टका मे मिलैत छै
अच्छा आओर आओर कीसभ होइ छै अहाँके घरमे
आओर की सब छै
अथी अछि कि नहि आयरन स्त्री करय वाला
हँ छै ओहो छै
अच्छा आइरनो अछि
हूं
हँ आ काल्हि आयरनो रहनाइ घरमे जरूरिए छै कतय जेबै ओकरा खोजऽ प्रेस करबाबऽके लेल
हूं अपन घरमे रहैत छै तऽ काज जल्दी भऽ जाइ छै ने
हँ अच्छा
हूं अच्छा
ओहहो तऽ ओते खरीदने हेबै
हँ लेले छथिन
अच्छा आर पानि के ओहिज केना की व्यवस्था छै कुआँसँ लबैत छियै कि मोटरसँ कि टंकी छै लागल
अइयो टंकियो छै लागल मोटरो छै आ कुंओ छै मुदा कुआ टंकी मे कुआँ के पानी टंकी में जाइ छै ऊपर लाइटिंग ऊपर छै ने तऽ ऊपर छै ऊपर जाइ छै पानी ऊपर केलियै आ फेर नीचा केलियै इस्तेमाल करऽके अछि तऽ कुआँसँ करू आ पिऽके लेल जे मोटर स निकालि कऽ फिल्टर क कऽ फेर घर मे आन कऽ अपन फिल्टर किनने छी तऽ फिल्टर क के पियू घरोमे आ नहि तऽ उएह फिल्टर के पानि पीबू उहे सब
अच्छा घरमे आरो लगेने छियै की अहाँसभ
हँ हम घर घरमे लेने छथिन हिनकर पप्पा एगो
अच्छा
डबल फिल्टर कऽ कऽ पानि पी ली
ऐंह ओना सिंगल फिल्टर मे
नहि चल पढ़ाइ करे
ओ स्वाद मतलब अथी रहै छै की नमकीन टाइप के
नमकीन डालि के नै आइरन रहबे करैत छै बढ़ियाँ से फिल्टर नहि होइ छै
अच्छा
आयरन पेटमे जेतै तऽ हँ सुतले छियौ गे एगो खेलै
अच्छा ओ तहन तऽ एक नम्बर अछि अच्छा ओम्हरके लैट्रिन बाथरूम सभ केहन होइ छै इंग्लिशवला कि अपनेसभ इंडियने वला
इंडियने अपने सब जाना छै गाँंव घर मे जेहन रहै छै
अच्छा
हूंम्म
एक मिनट हेलो हँ की हँ ओ जर एगो कम्पनी है अथी जे मतलब जॉब सब दिलाब दिलाबय के काम करै हय भैया एगो कम्पनी है जे मतलब नौकरी दिलोबै हय अथी सभमे बढ़ियाँ बढ़ियाँ नौकरी सब हँ तऽ ऐतियै तऽ वहि कम्पनी मे डायरेक्ट जैतियै ओतऽ जे है से देखतियै आगाँ या पाँच मिनट मे करै छी हेलो
हँ
तहन अथी कथी कहै छै आओर की सभ अछि घरमे जेना अथीसभ भऽ गेल आयरन तऽ भइए गेल मोटर कूलर कूलरो भऽ गेल पंखो भऽ गेल
पंखो भऽ गेल छत फ्रिजो भऽ गेल आब एकटा गोदरेज बाँकी अछि
अच्छा हँ गोदरेज गोदरेज के बारेमे कहियौ
अलमारी अलमारी नहि छै ये एखन एखन नहि लेने छियै अलमारी एखन नै लेने